नमस्कार बहिन हेलो
हँ
नमस्कार बहिन
नमस्कार नमस्कार
की हाल चाल ये
सब ठीक अपन कहू
हमरो सभ ठीक अए अहाँ से तऽ हमरा बड्ड दिन भऽ गेल बात कयला अहाँ तऽ फोनो नय करै छी की कहू।
की कहू बहिन एते ने हम व्यस्त रहे छी जे आहाँ से बात करऽ के मौके नय भेल। त ए।
सेह ने कहू बुझियौ आइयओ काल जमाना लोक एतेक व्यस्त रहैत छथिन। आइ एगो बात हमरा बड़ा मोन मे बहुत दिन से हम सोचैत रहलहुँ। जे अहाँके हमरा एगो सगीत के विषय मे बड़ा दिनसँ गप्प करयके मोन रहय कहू ने
की कहू अहीँ ने बतायब की गप्प कर के अइ
कहलहुँ तऽ संगीत के विषय मे गप्प करय के रहै अहाँ कहबै तऽ गप्प करब नय कहबै तऽ नय करब
किए नय हम कहब करू गप्प
अच्छा अहाँ ई बात बताउ जे अहाँ के कोन प्रकार के गीत नीक लगैया से कहू
हमरा तऽ सभ रंगग के गीत नीक लागैएा
नय जेना ई होइ छै ने जे लोक के लोकौिक गीत नीक लगै छै पारम्परिक लगै छै फिल्मी लगै छै आइ काल्हि त नयाा प चललै हइ भोजपुरी गीत सेहो तऽ अहाँसभ जनिते हेबै
हँ
तऽ अहाँ के कोन गीत नीक लगैएा कहू
लोकगीत हमरा बड्ड नीक लागैए
कोन गीत
लोकगीत मै
लोकगीत हँ लोकगीत मे तऽ उएह गीत ने जाहिमे देवी के ब्रह्मम के गीत होइ छै सहे सभ गीत ने
हँ
तऽ अहाँके ई सभ गीत अबैया
किया नहि यएतऽ आइ काल्हि तऽ सभ केओ मैथिले गबैए
हँ से तऽ गाबैए लेकिन जेना नहियओ नय अबैत छै बहुत के हमरा सभ के की हए जे हमरा सभ के फिल्मी गीत ज्यादा अबैए हमरा ओ गीत नय अबैए
नव लोक सभ के फिल्मीए गीत नीक लगैत छैन
हँ सएहे ने कहलू तऽ अहाँ सभके तऽ अहाँके घरमे तऽ हारमोनियमो हइ ने यइ
हँं से तऽ छै
तऽ अहाँके बजाबऽ अबैया
कनिक मनिक अबैया
कनिक मनिक अबैए हमरा सभके तऽ ओहो नय अबैए की कहैत छी जनै छियै आइ काल्हि मेन बात छै सभ आदमी संगगीते के विषय मे सभ ज्यादा रहत देखबै कते कते बच्चा सब के गाना बजेने रह होत काम करैत रहत चाहे जे होइ छै सेहे सभ
हँ मोन लगै छै ओहिसँ
हँ नय तऽ अहाँके जेनाकि फिल्मी गीत सभ नय अबैए
किया नहि एते ओहो गीत सब अबैया हमरा
अहाँ के अबैयए
हँ लेकिन कनिक ज्यादा हमरा मैथिले नीक लगैये
से त मैथिल गीत के त बाते जुदा छै बुझबे करै छियै अपना सभ मैथिली के लोक छियै त मैथिल के बाते जुदा छै तऽ अहाँ के घर मे त अहाँ सब ईस गाना केकरा सँ सिखलियै हे हेलो
हूँ
कहियौ ने बहिन अहाँ सभ ई सभ गाना ककरासँ सिखलियै ये
सभ माँ बहीन सभ गाबैत जाइत छै त हमहूँ संग द दैत छियै
त अहाँके तैयो गाबैत जाइत छथि त अहाँ के संग दिओ मे आबि जाइए ने हमर मम्मी सब गाबैतो जाइत रहे छथिन त हम सभ तेखन संगो द देलु त हमरा बाद मे एबे ने कैल
बिसरि जाइ छियै
हँ बिसैर जाइ छीये की कहू अभी देखियौ संगीतो बहुत बड़ा कला छै जेकरा जेकरा होइ छै इहे में देखियो कते कते लोग सब संगीत के विषय मे मेडल सब ल अबै छै
हँ
आ हमर सभके देखियौ केओ गीतो गाब लेल कहतै त हमरा सभके गीते गाबे नहि अबैत छै
त सीखअ के ने चाही
ए देखियौ सीखअ के चाही
के सबके कहियौन जे याद पारि पारि के अहाँ के सिखा देता
से त छै लेकिन आइ काल्हि बुझबे नहि करैत छियै हना हमरे सभके ओतेक चौक रहैत छै संगीत सीखय मे ने हुनके सभके एतेक चाँंकि रहै छै जे हमरा सबके सिखा देथिन अहा सब के देखियो अहा सब के घर में सब के इ सब चीज अबे छै हमरा सबके घर मे केकरो नहि अबै छै ई सब की कहू
आओर अहाँ के ओ की कहैत छै सगीते मे ने ओ गिटार तिटार बजाबैत छै ने यौ
हँ
त आब त देखै छियै फिल्मी गीत मे बड़ा सुन्दर सुन्दर की की वाद्य यंत्र सब रखने रहे छै एगो कथी हम तो ज्यादा
बहुत रंग के होइ छै ने हारमोनिया भेलै गीत टार भेले ई अहाँ से कहू त अथी की कहै छै ओकरा वीना वीना भेलै तबला भेलै ई सब त उएह सब चीज के छै
आ पहिले हम ओ जे होइत रहय जे अ्ंग्रेजी बाजा जकरा कहैए
हँ
हम सभ ओकरो सभ के उएह सभ ने बुझियै जे पिपही गाड़ी सभ बाजा सभ बजैत रहै
हँ
सेहे सभ लेकिन हमरा सभ के की पता जे ओ सभ नहि होइ छै लेकिन देखियौ संगीतो मे आइ काल्हि लोकसभ बड्ड आगे बढ़ल चढ़ल सभ छै
हँ तऽ नीक बात छै ने जे सभ आगू बैढ़ रहल छै
से तऽ नीक छै कहाँ कहै छी ईसभ तऽ भगवान करथुन देश तेश अपन सभके बढ़ैया हमर सबके जे छथिन चाची मतलब कि हमर बगल के एगो चाची छथिन हुनका की कहू गीत गाबऽ अबैए बा ओ हुनकर गीत सुनबै ने अहाँ तऽ अहाँके मोन करत कि हुनके बगल मे बैठ कऽ सुनइते रहू
हूँ
ओर हमरासभके तऽ ओतेक नय अबैए लेकिन हुनका खूब अबैत छनि गीत गाबय आ हमर दादियो के बहुत गीत गाबय अबैए
तऽ किए नै हुनके सबस देखियौ हुनके सभसँ लिखबा लिअ एकाध दूगो गीत आ गैल करू जखन टाइम मिलै जखन समय मिलत तखन बैस जाउ गाबऽ लए
आब देखियौ गाबय ल होइ छै ने लेकिन देखियौ आन ठकान गेबै त कहते ने लोक जे केहन छय बिना मतलब के गीत गबै छै
तऽ अलग जगह पर बैस कऽ गेबै तऽ कथि लए केओ किछो कहत अहाँके सबके सुनाबा थोड़े जेबै
नय तऽ अपने भाय बहिन होइ छथिन तऽ बुझबे करै छियै कनि कनि गो चीज मे चिढ़ाबैत छथिन तऽ भइए जाइ छै ने
हँ से तऽ छै
तऽ अहाँके तऽ गीत गाबऽ मे तऽ अहाँके तऽ खूब मोन लगैत हैत ने
हँ
तऽ अहाँ सभ एम्हर जे पूजा पाठ होइत हेतऽ अहाँ तऽ गीत गबैत हेबै
नय पहिने होइत रहै आब नय होइ छैय
हँ नय जेना बहुत आदमी जेना कोनो पूजा तूजा भेल तऽ गीत लोक नय गबैत छै से क ल अहाँ सभके जनउ के गीत अबै या गाब
हँ कनि मनि अबैए
आ मूड़न के
हँ सभ कनि मनि अबैएा पूरा पूरा याद नय यए हमरा ध्यान नय रहै छै न
हँ तऽ ऊ जे ऊ सब जे गीत होइ छैय कोन होइ छैय बियाहो में तऽ कते प्रकार के गीत होइ छैय हमरा से नाम नय ध्यान है अहाँके पता पता है तऽ कहू हँ आरो
आरो होइ छै यहाँ सँ कोहबर होइ छय
हँ हम एगो सुनने छी महुअक के गीत सब होय से सब सुनने छि से सब सुनने छिय हम सभ हमसभ जनेउ मुड़न के सुनै छियै लेकिन देखियौ बियाह मे केकरा के हमरा सब के घर मे अभी तक हम ककरो बियाह नय देखलियै हे
हूँ
हमरा सबके घर मे सबसे पैघ हम अपने छियै
हँ
तऽ हमरा घर मे ककरो हमरा से नमहर बियाहे नय भेलै जे हम देखतियै रहै तय चलते तऽ आब तऽ अहाँके तऽ नम्हर बहीन के तऽ बियाह भेलए तऽ अहाँ तऽ देखने हेबै ने
देखलियै तऽ लेकिन हम गेलियै थोड़े ओईमे हम तऽ जे सब सुनै छियै नम्हर लोग के तऽ कनि मनी याद भए भए ने जाइ छै
से याद भऽ जाइ छै लेकिन हमरा सब के सेहो नय छै हमरा सब के यादो ने नय होइ छै हमर मम्मियो सब गीत गेता तऽ हमरा सब के याद नय हेता
हँ
तऽ अहाँ सबके तऽ ई सब गाना तऽ बहुत अबति हति कियाकि अहाँ सभके तऽ दादियो के अबैया मम्मियो के अबैया चाहे अहाँके तऽ पप्पो जे छथिन से इएह ने संगिते ने सिखाबै छथिन
हं
ह नय कियाकि अंहु हम सब देख सुनति रहियै पहिले जे आहाँ के पपा बड़ा सुन्दर गीत गबति रहथिन तऽ अहाँके बहिनो सब त बड़ा सुन्दर सुन्दर गीत गबैया
हां
आ तऽ दीदी सब त
हमहूँ जे छियै से मतलब घर पर नय ने रहै छियै चलि ई चलि जाइ छियै पढ़ लेऽ तऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै घर पर रहलौ तहन न सीखऽ सीखऽके मिलै छयि
हं नय तऽ ई सब कोन बड़ा बात छै लोक तऽ कैरते रहतै रेहे
हं
तऽ आहाँके फिल्मी गीत सब नय नीक लागैया इ सब जे आय कलि के गीत होय या फिल्मी गीत सब
कोनो कोनो गीत नीक लगि जाय छय लेकिन ओहो गीत लोक कते बेर सुनतै मैथिल गीत के लोक मैथिल गीत मैथिल गीत के लोक सौ वो बेर सुुइन लैय छै तऽ ओकरा बड नीक लागै छय उ गीत दिमाग से जाय नय छय
अच्छा अच्छा तऽ फिल्मिओ गीत जे छै ने से नीक लागत देखियौ फिल्मिओ गीत मे बहुत प्रकार के गीत होय छै ने जेना भक्ति गीत मैनलियौ चाहे बहुत सारा बियाह के गीत आहाँ के इ नय छै जे फिल्मी गीत खाली एम्हरे ओम्हरे के गीत होय छै ओहो मे बड़ा सुन्दर सुन्दर गीत हेऽत की कहै छै तऽ आओर अहाँ कहू
खाना पीना भेल बहीन
हं खाना पीना तऽ भऽ गेल हमहूँ आय इहेऽ कहलू नेै जे आहाँ के गीत के विषय मे बात करऽ के रहै तऽ हमहूँ सब अप अपना भेऽय बहिन मे गीत गबति रहियै औ सोचति रहियै जे आय केकरा से गप करियै तऽ फेर हम कहली जे हमर एगो बहिन छथिन हुनका से हम पुछि कऽ कहब जे हुनका कोन कोन प्रकार के गीत अबै छनि
ओ
आय तऽ लोकिकिक गीत तऽ आहाँ के लेकिन मतलब कि आहाँ तऽ लोके से ने सिखति हेबै जेना कहलियै हं दादी स सिखलियै मम्मी स सिखलियै तऽ और आहाँ केकरो स नैय सिखलियै खाली इएहे हिनके सब से सिखलियै
ह तऽ आब इएहे सब गबै जाइ छथिन तऽ फेर हिनके सब स नै सिखबैन आयकि गबै छथिन
नैय तऽ आहाँ सब तऽ इ सब गीत तऽ गैइब- गैइब कऽ केकरो सुनाबैत जरूुर हेबै
नैय एखन तक तऽ हम बाहर कतौ नैय गेलौ हन
नैय गेलियै हन
नैय इ घरे में जे कनी -मनी सुनै छी यै गबैत रहै छि कोनो काज केलौ तऽ ओम्हर कोनो गीत गैब देलौ उम्हर कोनो काज केलौ तऽ उम्हर कोनो गीत गैब देलौ एनाही बस
ह से तऽ छैहे
जएहे दू लाइन याद रहै छै गबैत रहलौ जे याद रहत
ह नैय मेन बात छै देखियौ मैथिल बात गीतके बाते नैय अलग होय छैय
ह से तऽ छैय
कियाकि देखियौ मैथिली गीत जे छै आहाँ के सभके दिल छू जायत ततेए सुन्दर गीत होय छैय मैथिली गीत
हं
तऽ आहाँ सब के तऽ मेन बात छै देखियौ अहाँसभसँ हमर सभके भेँटो मुलाकात होेइते रहए गीत तीत सुनतियै रहए। लेकिन दूरे घर एते छै न जे की कहू आ ओहो एनायो -जेनाय पहाड़े लगै छै
हँ।
नहि तऽ अहाँ सबके जतेक सुन्दर गला है। की कहू बड़ा सुंन्दर गीत।
बड्ड नीक हइ। अहुूँ गाबि सकैय छी कहलहुँ तऽ। दू चारि गो गीत लिख लियअ दुइए लाइन किियाक नहि लेकिन लिख लिअ। जखन तटाइ मिलय कनि गुनगुना दियौ बड्ड नीक लागत।
नीक लागैया लेकिन देखियौ अपना नीक लाग। लागैए लेकिन दोसर अपने आवाज सुनैए नहि तऽ हमरा अपन आवाज। की कहू गायसनक लगैया ताहि लए हम नहि गबैत छी।
इहनत।